हेलो
हँ
अरे काल्हि ही राति जे मैच चलल रहल छै तऽ तू पूरा देख लै कि बीच में छोड़ देलहे कारण आखिर ओवर मे जे टेन्शन बनल छै ओ तऽ बहुत दिन बाद देखे के मिलल
हँ हम तो शुरू से आखिर तक देखलियै काहकि शुरुआतमे भल थोड़ा स्लो लागैत छल मुदा धीरे धीरे गे मनक टाइट होयथ तक गेल कि नजरा हटाबे के मन नहि करैत छल
सही कहि रहल छै खास करिके जखन अन्तिम दू ओवर बचल छल आ रन बहुत कम दूरी पर छै तऽ एना लागैत छल कि जे कखन मैच एक तरफ झुकि जाइत आ कखन दोसर तरफ
आ बॉलर जे प्रेशर मे सेहो शान्त रहै कि बॉलिक कैले ओ देखके लागल कि अनुभव कतेक जरूरी होइ छै एहन मैच में
बिलकुल ह आ बैट्समैन सेहो कम नहि रहल जखन ओकरा पर पूरा प्रेशर छैल तैयौ ओ रिस्क ले के शर्ट खेललक जे मैच में आखिर तक जीवित राखलक
हुँ एहि कारण आई पी एल एतेक रोमांचक लगैत छै काहेकि एतै क कखनोहु किओ पहले से जीतल या हारल नहि बुझा छै सब कुछ आखिरी गेंद तक तैय होइ छै
सही बात आ यही बात यही सब देखके मन करैत छै कि हम सब एक जगह बैस के मैच देखी जेना पहिले सब दोस्त मिलके देखैत रही
हँ ओ दिन याद अछि जखन हमसभ मिल के मैच देखल रही ओ बीच बीच मे मैच से जाददा चर्चा खाना आ मजाक पर चलैत रहै
सही कहत रहल छै आधा टाइम तऽ हमस अपन खाना ऑर्डर करे मे आ ओकर इंतजार करे मे बिताइत रही
मुदा ओहिमे मजा छल काहेकि सिर्फ मैच देखने न बल्कि पूरा माहौल एना बनैत छल जे सब मिलके इन्जॉय करैत रही
यही सोच रहल छै कि एक बार सिर्फ घर मे नहि ह बल्कि कखनो बाहर किछु शान्त जगह पर जााक मैच देखल जाइ जेना छोटा ट्रिप बनि जाय
ई आइडिया तऽ बहुत बढ़िया छै काह कि दिनमे अगर घुमब फिरब आ शाम मे आराम करब तऽ राति मे मैच देखे के मजा दुगना भय जाय
हँ खास कर के जखन मौसम सेहो एहन अछि जेना बहुत गर्मी अछी आ ने बहुत ठंडा तऽ आराम से बाहर समय बितावल जा सकै छै
तो किछु जगह सोच ज सोचने छ कि एखन बस आइडिया चलि रहल छै
एखन तऽ बस सोचे रहल छी मु मुदा एहन जगह खोजे छी जत भीड़ कम होय वातावरण शान्त हो आओर थोड़ा नेचर के फील्ड सेहो मिलै
हँ काहे कि अगर बहुत भीड़ भऽ गेल तऽ फेर ओहहि शहर जाक सोर शराबा शुरबा जाय आराम के मजा खत्म भ जायत
ह एगो बात आओर जरूरी छै ओ जगह पर खाना बढ़िया मिलत रहै काहेकि अच्छा खाना जे द अधूरा लागत छै
बिल्कुल सही खास करी के अगर लोकल खाना ट्राइ करै की मौका मिल जाय य तऽ ट्रिप के यादगार बना दे छैै
आओर रातीमे अगर हम सब बाहर खाना बाहर खुला जगह पर बैस के मैच देखी तऽ ओ अनुभव एकदम अलग होएत जे घरमे बैठिके नहि मिलत छै
सही कहि रहल छ हल्का हवा शान्त माहौल आ साथ फेर लाइफ मे इ सब मिल के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने छै
तऽ ई प्लान के जल्दी फाइनल कर दे जरूरी छै नहि तो फेर सब अपना अपना काम मे व्यस्त भऽ जाय या प्लान अधूरा रहि जाय
हँ एहि कारण आज थोड़ा समय निकालके जगह डेट आ बाँकी की डिसाइड क लेल जाय
ठीक छै हम आज किछु जगह के बारे मे देखैत छी तो सेहो किछो ऑप्शन देख ले फेर सङ्गे बैठके तय करब
ठीक छै अह एक बात ध्यान रखब नेटवर्क अच्छा हो काहेकि मैच बीच मे रुकल तऽ सारा मजा खतम भए जायत
ई तऽ सभसँ जरूरी सर्त छै एक ट्रिपके लेल
सहि रहल एक बार सिर्फ घूमे न है बल्कि पूरा एन्जॉयमेन्ट के साथ यादगार टाइम बितायब
हँ घुमबो खबो पीबो या आई पी एल सेहो एन्जॉय करब तीनो चारो चीज एक साथ
हँ लगे छै ई ट्रिप सच मे खास होय बस जल्दी से प्लान बना जाय
तऽ छलऽ आज सङ्गे किछो खा पी के आराम से पूरा प्लान डिस्कस करैत छै जेना किछु छूट नहि जाय
हूँ अरे कहिल जे हमनी घूमे गेल रही ओकर याद अबियौ मनमे चलि रहल अछि सच कहू तो एहन मजेदार दिन बहुत दिन बितलाउ थोड़ा के केना लगल पूरा ट्रिप
हम तऽ एखन तक ओहि सोचे मे छी खास करैके जखन हम सुबह सुबह प्लानिंग बनौली निकाललहुँ आओ रास्तामे जे ठण्डी हवा लागल रहल छै ओकर मजा कछ अलगे रहल हमरा तऽ लागल जे पूरा दिन बहुत शान्त आ खुशीसँ भरल रहत
हँ बिलकुल आ जब हमनी रास्ता पे छोट छोट दुकान देखैत रखलु ने आ चाय पी रहल री ओ छोट छोट चीज सब मिलके पूरा सफर के खास बना देलै नहि तो सीधा पहुँच जाए मे मजा कहाँ मिलल
सही कह रहल छै हमरा तऽ खास करिक ओ समय बहुत अच्छा लागल जबहमी बिना जल्दी के धीरे धीरे बात करैत चलि रहल कखनो हँसी मजाक कखनो बस चारो तरफ देखत जेहन टाइम थोड़ा रुक गेल हो
और याद छै जब हम हमनी ओ जगह पहुँचलहु तो शुरुआत मे थोड़ा थकान लग रहल छल लेकिन जैसे जैसे घुमेै लगलू सब थकान खुदे खत्म हो गेल आ मन पूरा क्रेश हो गेल
हाँ आओर जगह के शान्ति बहुत हमरा बहुत पसन्द अयला अ न जादा भीड़ न कोनो शोर बस हल्का हा वा चारो तरफ हरियली एहन माहौलमे समय बीताना बीताना बहुत अच्छा लागत छै
हमरो उएहे लगल आ जब हमनी बैठके आरामसँ खाना खा रहल रही तो टाइम ए औरो बढ़िया लागल काहेकि जल्दी नहि छल बस आराम से हर चीज एन्जॉय करैत रही
सच कहु त बाहर घूमै मे सब सभसँ अच्छा बात ई होइत छै जे हमनी रोज के टेंशन सब भूल जाइ छी आ बस ओ समय मे पूरा मजा लेबे छी जेना दिमाग रिसेट हो गेलो
बिलकुल आ हमरा तो फोटो खिचेबा टाइम बहुत मजेदार लगल काहेकि हमनी हर छोट चीज के कैप्चर करके कोशिश करैत रहै आँ हँसी गरु केना रहल छल
हँ बिल्कुल अगिला बार हमने थोड़ा आर प्लान बना सकैत छी जेना कि थोड़ा आऔर जगह देखी या थोड़ा और टाइम बिता सकी
बिल्कुल त हमरा तो फोटो खीचे वाला टाइम बहुत मजेदार लगल काह क हमनी हर छोट चीज के कैप्चर कर के कोशिश करैत रह हँ हँसी रुक न रहल छल
हमरो बहुत अच्छा लागल उ एहन बातचीत से दोस्ती आर मजबूत होइ छै
हँ हमरो आइ समय बहुत पसन्द ह खास करके ने हमनी जल्दी मे नहि छल धीरे धीरे हर चीज देख खेदाब महसूस करैत चली रही ओहि मे असली मजा रहै छै
चलऽ ठीक छैय ऐं ध्यान रखिहऽ हँ बाद मे फिर जल्दी बात होइ से
ठीक